हेलो।
की हाल हाल चाल।
ठीक छै तऽ आओर ब हँ ठीक छै अपन।
तब एते दूर आवाज बहुत मनी छै।
कि कहू नेट जाइल छोड़ि देत।
अभी जाए अभी ठीक से जाए आवाज।
हँ हँ आब ठीक सँ ऐब रहल यऽ तऽ कहली आओर सब ठीक छै।
हँ सब ठीक है की बहुते दिन बाद याद कयली कोनो काम।
कि की कहू काम छै छुट्टिए नहि मिलै छलै तैहि से फोन कयलहुँ।
चलू टााय छुट्टी मिललै लेकिन आगे नहि।
की कहू बड़ा समस्या छै मतलब। एक तऽ बारिश नय होइ छलै बारिश भेलै ग तऽ एगो खेत तऽ जोति देलकै लेकिन एगो खेत मे दूगो खेत अपना एगो उऊचका खेत छलै आ एगो गहीरने एगोहि में पे
अभी मतलब रोप उ के समय चालू भए गेलेै की चालू भए
बादमे सौँसे माइर करै हइ कहै हइ हमरा जोइ दू तऽ हमरा जोइ दू ओकरा ट्रेकक्टर वालला के काणट परर चढ़ल छलै जतऽ जतऽ जाइ ट्रैेक्टर वालला ओकरा आगाँ पीछा कमसँ कम हरेक ट्रेक्टर वालला के आगा पीछा मे मतलब दस बारह आदमी से कम मिल गेलयल तऽ फेर हमरा कहबे एकबर बाधमे घुमिके देखबै तब केना करल जाइत छै ने खेत जोताबैके लेल की कहू
मतलब पानी उनी मतलब छै नीक पानी हय खेत उत मे तबे ने आदमी सब जोताय लए एतेक एते छय पानी उनी छै क नहि खेत सबमे
पानी उनी ते छै ऊंचका समय अथी भऽ छै मतलब जतऽ बलुआके ओहिमे मतलब एगो हमर बाड़ी वाला खेत छै ने ओहिमे तऽ पाइन तऽ भरले छलए ऊपर से की केलहुँ लाल भाय काइट पाइन ओहि लेल ओहि दूओो दिन रहते ने परसू। जोत जोते मतलब भऽके हइ फेर उर गेलते आ रौदी भऽ जते आ तऽ रौदी मे कदवा मे खल उल गड़ जते तऽ ताले ओ खेत सब देखियो बाध वाला होते ते जन से लगा देतीे और खेत ई दुनू सब रोप लेती अपने स सेद मतलब रोइप लेतै तऽ ठीक रहहितै बिआ उआ सबचीज भइए गेल छै
ओ कोन कोन खेत भ गेले यहाँ के क कहू त कथी क कौद करै छै ने ओहि पहिले मतलब पानी उ कीचड़ के कथि कहै छीह किचर हँ कदवा कदवा नय पहिले बिना गदबा के किना अहाँ सब खेत मे जोतए बे मतलब ओ करब रोपब कौन मे जब तक क कदवा नहि कर त
भ देखियौ ने बाध मे के कदुआ भऽ गेल छै मतलब क बाध मे तऽ पाइन ओहिस भी ऊँचका पाइन नय छलय आ घरके मतलब घर के छले ने घर के पीछा मे सेमे मतलब ओहिमे कदवा नहि कऽ देलकै ओहिमे पानि तऽ छै। लेकिन कदबे नहि कऽ देलकै तऽ आब की करियै बीया उआ उखाड़ि कऽ रखने छी।
कदबा अपनेसँ अपनेसँ करै मतलब जे ट्रक्टर वाला से ने कराबे छी कदबा यो। अपननी स तऽ नहि हो बो।
ट्रैेक्टर अपनेसँ की कहू पहिले जमानामेमे हर उर छलै हर उर रहितै तऽ मतलब एतेक टेंशन ट्रैक्टर वला के खुशामथ नहि ने करि जैतै।
हलो ह अभी सा तऽ
तऽ मतलब
कोइ काम ही नहि हो सके
की कहू अथी सर जीके तीन गो खेत छै ने तऽ उहेमे मतलब छै ने तऽ उहेके जोताबय के छै ओ तीनू जोता जतै ने तऽ ईमे ई पानि मेऽ बारिश मे तऽ भैए जैतै निपटाइए जैतै लेकिन की कहु जोइत नहि देलकै आब पानि सुखि जेतै उचकावला खेत मे तऽ दिक्कत अइ।
त अही करै छै के उ तीनू सर वाला खेत जे पूरा उ अही करे छियै
हँ हँ हँ बटइय करें छी की कहू बड़ माथा पिची छै।
अच्छा नहि नहि ठीकेै आब खेत त
आ देखियौ घर के बगल घर के बगल मे छै आ पानि उानि जेबे करै छै धरो धर के पटबे मे कननका सुविधा भऽ जाइ छै दमकल के पानो नहि लगै छै आराम से अपन
हु नहि नहि ठीक है अगल देखऔ आब गाँंव मे छ ई सब करे हे चाही यहाके गाँंव मे जे जे अहाँके खेती गृहस् वा काम है त ओ तब तऽ कम से कम करके खतम करू फिर तऽ बाहर बहारो जई के छै न
मतलब एक बीघा डेढ़ बीघा छोड़ि देलियै तकर बादमे फेर डेढ़ दू बीघा दू अढ़ाइ बीघा ह।
ओ नहि नहि छले भााय एगो टाइम छले ने हम सबके बहुते अहाँ मेहनत करै छल एकदम अब आ समय के साथ साथ ओते मेहनत ने यहा के पहिले पप्पो सब रहे छले सब इहे करे छली अहा के बड़को भाई छलाई पूरा पलहै नय तबु अहा नहि नहि। ठीक है अपन काम ले ओते शरम करब तऽ भऽ जेतै।
हँ देखियौ आब ई खेती बाड़ी मे ओते शरम नय करे जाइ छी दुनियां आब। से जे कुछ कहै मतलब कि।
शरम करै वाला कथी हय खेती बाड़ी मे के शरम करै छै जेकर। रहै छै तऽ उ तऽ खेती बाड़ी करबे करत।
अच्छा तऽ हँ तऽ कहलिय मतलब तेना।
खेतमे छै तऽ खेतमे मतलब। बिया उआ छै ने तऽ बियामे बड़ दिक्कत भय बिया। पानि नय छै बियामे। तऽ उहे लऽके दिक्कत हो जाइ छै तऽ उहे सब ल। तब तऽ आओर कहू की केना।
सब ठीके ठाक हइ तऽ मतलब गूंद। दै छी कतऽ। मतलब बिआ।
अय बिआ मतलब बाँस वाला खेत। जे माटि कटेलै तहिके बगलमे छै। तऽ अहाँ। खेती उती नय करै छी यौ।
हमरा नय आइडिया छै ओ सबके करै तऽ छै घरे लेकिन ओते आइडिया नय। हुँ
एक बेर तामि देलियै ओकर बाद जोतवा देलियै।
हुँ। नय जेबहि। आओर सब तब कह। की करब गेल छै होइ छै। कभी कभी बे मिताब तऽ अहाँके कैके छै खेती मौसम के वितरीत अगर अहाँ कुछ करब मौसम। हानि तऽ अपने सबके ब होत न।
हँ की करबै। मतलब खेती उती अहाँ सब नय करै छी यौ अहाँके बड़ खेत छेल।
कहाँ छै यौ हमरा ई सब के पते नय ये आब जेे करे घरे उरे के जे होइ छै। दादी उदी ओते रखे हमसब तऽ बुझबे नय करै छी ने। हँ बुझबे नय करै छी हमसब आइ।
हँ अहाँ सब बाहर उहर जेना।
हँ छै कि। ठीक। अे गाना उना ब छै बगल मे बुढ़िया उगना मे छै ने आज।
बझबै।
अरे उरियामे आ।
हँ छै तऽ भोज भात अहूँ सबके शायद भ होतै भोज उज। कहू नऽ अब छै आब करैके तऽ। नहि तऽ आभ अभी तऽ। अष्टजाम उष्टजाम लागै छै घरेमेने। देखै छियै क जाय छै रोड कोन।
की कहू हँ की करबै बौआ सभ छै ने। तऽ मतलब। अयौ दसवी मे मतलब तना दसवी मे कि बोर्ड उर्। देबे तऽ मतलब की हमरा राखे पड़तै आर्टस आर्ट। राखै पड़तै कि मतलब कॉमर्समे कॉमर्समे की केना छै आर्ट। की केना छै से सब कनिका कहू नऽ हमरा जानकारी नहि है ई सब विषय के बारे मे।
कहाँके अगर। आर। की होइ छै कि अहाँके तीन गो अहके बिष तीन गो बिष अहके दै छै ओहिमे। एगोछ चुने के रहै। आहाँ के
अगर मतलब इच्छा हइ तऽ अहाँ।
कोे बढ़िआँ होइ से सभके बारेमे तनिका जानकारी बता देतौ। तऽ बो निडमकी दऽ दैतियै तऽ कनिका घर। चालू हो गया ई कहाँ भेल कवेक्ट हेलो कनेक्ट करि ने कनेक्ट हेलो हैरे मे कनेक्ट कलियै न हो हेलो हेलो।